त्रिपल वन तीन बाल वन। हेलो।
हँ बजियऔ ने।
हँ आओर सभ कहियौ तहन आब। स। भऽ गेल खाना कखन बनै छी अहाँ
खाना मकखन नहि बनबै छियै बनबै छी बुझियौ ने साथ सात आठ बजे के बाद ही बनबै छी।
एखन अहाँ गाँवमे छियै ने।
हँ अखन हम गावे मे छियै।
ह तऽ गाँोमे मतलब लेटे सब बनबै छिय ने।
हँ ए तऽ हमरा घरमे बुझियौ ने सभलोग दस बजे खााय छथिन। सुते छ हमे बुझियौ ते एगारह बजे से साढ़े एगारह बजे आब कनि बिछौना पर आदमी। जाइ हे तु को। कनि मोबाइले में कुछो टिप टॉप कुछो देखनी इएह सब। करैत करैत बुझिय त एगारह बजे। बारह।
हँ अपन अपनो सभके तऽ बच्चा बच्चा सभके। सब कहै छी लेकिन अपना सबके आदत तऽ उएह छै कनि। मतलब बच्चा के लऽग सुताे लगल तहनो काल मोबाइल। देख लेलहुँ कहिल।
मोबाइले देखै लए कुछो कुछो ई सबके चलते ह तऽ आदमी रिचार्ज करै ह फोन से ओते आब लोक लगाव नहि हय लेकिन मोबाइल अहाँके सामने मे।
हू हू।
बुझियौ तऽ चलेके चाही कु कुछ आदमी दुनिया जहाँ न फेसबुक आ इंस्टा होयके चाही।
ह्म अहाँ मतलब इ इंस्टाग्रामसभ अहाँ चलबै छी ने।
हँ हम तऽ चलबैत छियै बड्ड बहुते सालसँ चलबैत छी।
आ मतलब रीलो रीलो बनबै छी। केओ ओनाहिते बस रील देखै छियै।
रील कयने तऽ छियै पब्लिक नहि हे प्राइवेसीए लग कऽ देने छियै लेकिन एनाहिते कखन मूड जब बन हे तऽ एकाध दूगो रीलसभ बनि जाइ हे।
अच्छा हम हमरा रील उल बनबयमे मतलब ओतेक आबै नहि यए। हम नॉर्मली अपन। केओ मतलब इं इंस्टाग्रामके आई डी हमरो खुगल यै। आर ओहिपर अपन वीडियो सब सब। देखेना ह। स्टेटस देख लेलहुँ आ हमरा मतलब ओते। देखै छीियै रस वीडियो। तोसरके देख। रह छै लेकिन अपने मतलब ओत बनबै के कोनो अथी नहि यऽ
हँ मतलब ई नहि कि हम अथी लए बनबैत छियै हमहूँ उएह बात हइ अपन मन भल तऽ कथििन भेल बनाल
ह हमर बीच वाली। ी मे रह मत। कपड़ा चेंज करे मे आसकत लागे छै ने कि ओ भरि दिन मे कबो बना ले रल्स।
हां
हुनका मतलब मोन लागै छै अपन अपन सबके अपन अपन
हँ सभके अपन अपन पसन्द होइ छै, जकरा जे अथिमे मन
लेकिन हमरा मतलब ओतेक कोनो शौखो नहि यऽ ओहिसभ चीज के।
हू
कतेक पढ़ल लिखल छी
पढ़ल छीिय हम पी जी केने छियै।
अच्छा हम पढ़ाइमे निन्दे आबि जाइत छले हमरा पढ़ाइमे कोनोन इंट्रेस्ट नहि छलए, ताहिके कारण आइ हमर ई ख ल घर मे रहै छी, हालकि घर मे रहै से आइ काल्हि मतलब परिवार चलै वला नहि छै, आ आइ काल्हि एक एक आदमी के कमाइ से की होय बला छै
हँ इह बात हे, नहि तऽ हम तऽ बिियाह शादी नहि भेल छले तऽ ओतऽ जाइ छली ऑफिस करै छलियै लेकिन एतय बुझे नहि छियै आ सब घर के सब अलग अलग अथी
च नहि कर दल कि नै
नहि तऽ एतऽ अभी नहि हिनकर एना हम डी एन एडो केयने छलियै तऽ हुनकर कहनाम कि, ओहिमे अपन लागू करू जॉब होय तऽ सरकारी करू नहि तऽ प्राइवेट नहि हुनका मन नहि मतलब कि प्रइभेट जब कर
हम त किछु मतलब हम पढ़बे नहि पढ़ैएमे मोन नहि लगेलहुँ तऽ फेर जॉबके तऽ दूरके बात छै जॉब कतऽसँ करबौ
ह नहि तऽ पी जी के केने छियै डी एल ए डो ब केयने छियै तऽ बुझियौ कि एक दू बेर एग्जाम द लियै लेकिन बुझिते छियै आजकल सरकारी जब ओते कोइ नॉर्मल थोड़ी बात होइ छै कि कोइ आसानी से निकल जायत
हमर हसबैंड तऽ सरकारी नौकरीके चक्करमे, ओ रेलवेके तैयारी करै छलखिन
हँ ह
लेकिन हको नहि छलनि नसीब मे नहि भेलनि बहुत साल तक तैयारी केलखिन
ह हँ आदमी कोशिश तऽ करबे करै ह हर आदमी
लेकिन हुनकर एक नम्बर दू नम्बर के कारण न होय छलनि तऽ आब तऽ तैयारियो छोड़िेलखिनू हजार उन्नैस मे लास्ट ओ तैयारी बन्द कर कऽ देने छलखिन तऽ तऽ कोनो बात ते ने तैयारिये बंन्द भऽ गेलै आब किछु यादो नहि छनि तऽ आब कथीक के एकग्जाम देथिन
हँ उएह बात भऽ जाइ है एहि सबमे है कि अहाँ लागल रहहि ओ तभिये दिमाग मे रहे
आ मेन बात छै आब की करै छथिन तै तैयारियो छोड़िन आ जे नौकरी एहन भऽ गेल छै ने कहियो चारिो बजे भोरमे उठि कऽ हुनका निकल जेहन ट्रेन रहैत छनि जेहन जाहि एरियामे जायके रहैत छनि जेहन बसके टाइम रहैत छै ओहि टाइमसँ जायके रहैत छनि आ आबैौ टेबल लै छनि हुर राो मे कहिो कहिो सेरो आबि जाइत जेना पटना मे रहैत छथिन तऽ पाँच छओ बज तक घरो मे आब जाइतिन अपना से बाहर मे रहै छथिन तऽ हुनका छओ बजे जतय जाहि एरियामे जाइ छथिन लोकेशन मार कऽ ओकर बाद ओतयसँ न निकलैके मिलै छै मतलब तऽ आबैत आबैत जे जेमहर ओ जे एरिया टाइम रहल ओहि टाइममे कहियओ क दाउदनगर चलि गेलखिन तऽ ओहि दिन तऽ एगारह बारह बजे घरमे आबै छथिन, तऽ हम मतलब कोनो पढ़ाइ उढ़ाइ करैके तऽ टाइमे टेबुल हुनकर नहि मिलै छनि
ह
उएह कारण कर तैयारी छुटि गेल छै ने आब देख देखियौ केना होतौ एखन चलि रहल छै
हँ उहे बात छै। अब तोर टीचरो वाला समय बड् झमेल कऽ देले है ने पहिले एगो सी टेट निकाले के रहे छले आब तऽ, बी पी एस सी क देलकै बड झमेल क देलकै एगो एग्जाम आब नहि दू दू तीन तीन गो एग्जाम कऽ देलकै
हँ
शुरूमे हमसभ ओते ध्यान नहि देलियै, डी एल एड तऽ केलियै कए साल भऽ गेलै, लेकिन एक बेर केलाके बाद शुरूमे तहिय एके गो एग्जाम दय के छलै तऽ एके एक बेर दऽ कऽ छोड़ देलियै ओते ध्यान ओ नहि देलियै कहलिय कि बादमे देखल जेतै। आब बुझियौ किब चाहे लोग तब दू दूगो एग्जाम क देलकै ऊपर से घर परिवार विियाह शादी हो एला के बाद तऽ बुझते छ ओहिमे बच्चा ओते टाइम ही नहि आमी के मिले है कि पूरा फोकस
हू हू हू
इएह सब बात भऽ जाइ हइ
तऽ अहाँके मइ मम्मीसभ रहै छथिन दिल्लीमे ने।
नहि हमर मायकेी तऽ एने एनेरे हैाँ से कहू मुजफ्फरेपुर मे जिला मे।
अच्छा अच्छा
हमर मामा सब रहै छथिन ओ
अच्छा त मम्मी लग मम्मी लग लियै अखैन कि कत तब और
नै हम त ससुराल छियै ने घर
अच्छा अच्छा।
ओ
बौआ आबि गेल अहाँके ने
हां मामा मामा करैत करैत देखि चलु पहुंच गेलियै एत
और कहियौ बौआ के की नाम ये
बौआ के त मत पुछियौ, इ भएल छै जन्म अष्टमी, जन्म अष्टमी के दिन।
अच्छा।
हां, बुझियौ कि जन्म अष्टमी पाबनि हम करै छलियै, एकर चकर मे ओहो हमर छुटि गेलै।
अच्छा।
हां हां। त इ जन्म अष्टमीए के दिन साम मे भएल छलै
हां।
आ।
हां त।
एकर दादा त केशव धेने छथिन, कृष्ण जी के नाम पर
हुं।
हां, एकर, एकर दादा केशव धेने छथिन, लेकिन हम कहलियै केशव बड माने एने ओने सुनै छियै त ओते हमरा नै पसन्द
अच्छा।
हेलो।
हां हां सु सुनै छियै।
ओकर बाद एगो अहां छथिन जाने पहचान के त ओ कहलखिन कि एकर जनम अथि देखलथिन टाइम उ
हां।
एकर व, व से नाम धरय लए, ओ मतलब अच्छा हेतै।
अच्छा।
त ऐसे एकर नाम विवान धेने छियै त सब बच्चा सब बुझियौ ते विवाने विवान कहै छै।
अच्छा अच्छा और अहां कि ने, अहां के नाम सपना अय ने
हां। हमर नाम सपना अय। उनकर नाम रौशन।
रौशन, रौशन सपना विवान, बढ़ियां छै।
हां, नओ सबमे मिल जाइ छै।
हमर बौआके नाम ये, बड़का के, बड़का भेल ये एगारह मईके।
हुं उं
ओकरा टाइम मे कोनो पूजा नहि छलै, छोटकी के टाइम मे छले जे अथी नवरात्रा छलै, गर्मी वला नवरात्रा जे हए ने चैत वला
हां हां चैत वला
ओकर तेसर दिन हमर छोटकी बौआ भेल ये त हुनकर नाम दादाजी रखलखिन अनन्या आ बड़का के रखने छथिन आनन्द सागर।
अच्छा
आओर हमर नाम भेल रिंकू, हँ आनद आओर अनन्या नाम अद नक और हमर नाम य रंकु आर हमर हसबैंड के अनूप कुमार अनुप नाम छ
तऽ अंजलि केकर नाम छै।
अं्जलि नाम छै हमर सामने मे रहै छै ना हमर सबके मतलब हमर नन लकीम
हँ
हँ हुनकर नाम छनि हमर सामने वला घरमे रहै छथिन।
ह
हँ।
त हम तऽ बुझै छली कि अहीं के नाम अंजित ली छै मतलब
अंजलि हमर ननद के नाम छ मतलब सामने रहे छथिन ननद त हमर हसबैंड दूगो भाय छथिन
हूं
आ सामने हमरा सामने मे दोस्ती नहि हो जाइ छै ु नाम तऽ हुनकर बड़की दीदीके नाम छनि अंजलि। ओहो सब ओहो सब तीन बहिन एक भाय छथिन
अच्छा
हँ
ओ